की हाल
बढ़िआं छी अहाँ अपन बताउ
हँ हमहुँ ठीक छी की सब भऽ रहल छै
किछु नहि भऽ रहल छै बस खाना पीना खा के आराम क रहल छी
अच्छा भऽ गेलै खाना पीना अहाँके
हँ हँ दबाइ उवाइ खा लेलि तनि दालि भात दालि भात आलू के भुजिया आलू के चोखा
तऽ अपने बनेने हेबै खाना
हँ
तहन तऽ बढ़ियाँ अहूँ के बढ़ियाँ जकाँ सर्दी धऽ लेने अछि
हँ सर्दी तऽ भऽ गेल छै कि कऽ सकै
आब तऽ ताहिमे बीस तारीख छियै ने सम सोमवारी
नहि तऽ
हँ बीसे तारीख सँ चालू छै सावन के सोमवारी
तारीख से
बीस सँ कहलक हमरा अहाँसभके कोन सा पूर्णिमा वला करै छियै नऽ
हँ हँ
हँ हमरा सबके लगेया छै अथी वला बीसे सँ चालू छै हँ सकरैंत वला हँ तैं बीसे सँ चालू छै हमरा सबके अहाँ सबके बीस स हेत
संक्रैत लके तऽ भऽए जाय छै पहिने चालु
हँ हमसभ सक्रैंति वाला करै छियै नऽ तैं हमरा सबके बीसे तारीख से चालू हेतै
अच्छा
अहूँ सबके अथी अपन नानी सँ अहाँ गप्प नहि करै छेलियै ई ऐप पर
करै छेलियै तऽ मतलब अभी बात नहि ने होइ छेलै अहीं कहने रहियै जे नहि न करे
हँ दू दिन दिक्कत चलैत छलै ताहि दुआरे हँ अच्छा
दू दिनमे हमरा अपनो डाँर पीठी सब तत्ते दुखाइत रहैत छल जे किछु नहि करयके मोन होइत छेल
से तऽ अहाँके हम हालत देखलहुॅं की हालत रहै काल्हि काजलो के मैसेज केने रहियै
अच्छा
कहलक काजल ठीक छै
जुटत अइये अभी ग्रुप बनेलियै
हँ ग्रुप बनेलियै ये ओहिमे मतलब इन्फोर्मेशन देबय पड़तै ने जे ई गलत जे करै छै नया नया यूजर सभ
हँ
से जे कनि मनी गलत जे करै छै तऽ ओ कहथिन ओइमे जे केना केना कैयल जेते कैसँ अथी हेते अर्निंग ज्यादा हेतै से सब चीज
अच्छा
ओहिमे अहाँके कहल जायत अहाँके हम जोड़लहुँ हें ओइ ग्रुप मे
ओ
सभ लड़किये छै लड़कामे के रहै एकटा ओ भाईजी रहथिन जे करै छथिन
हूँ
से रहथिन एकटा लड़कामे वैह टा रहथिन
अच्छा
हँ सभ लड़
काजलोके ऐड कैए दै छियै तऽ की करियै आँय ओकरो पासमे कुछ चलि जेतै होइ छै
हाँ
हमरा लागल की जे हमरा लागल जे हमरा लागल जे कहै छै एहिमे जोड़ने छै ने ओकरा सबके दै के छै तऽ हम कहलियै चल दऽ दै छियै तऽ सौरभ के उ के अच्छा हटा दै छियै
आ सौरभ जे अहाँ कहलियै से गूगल फॉर्म भरने रहय
नै
तऽ ई वाला गूगल फॉर्म सौरभ के भरा देबै तऽ
हँ तऽ राति मे मैसेज केेलियै नहि अभी मोबाइल देखलके होते कुछो भऽ बीजी काम धन्धा तऽ साफ नहि चले छै एकदम बैठारी भऽ गेल छै
ह्म भए जाइ छै पानि बुनि के समय छै ने पानि बुनि के
न यै सोना चांदी के वेट उट के वजह से न सबने काम चलै छै आब खाली रेडीमेड रेडीमेड खली रेडीमेड के छै बिक्री
ज्यादा भऽ गेल ताहि दुआरे ने ज्यादा रेट भागि गेलै
हाँ कारीगर सबके बैठारी कऽ देलकै रेडीमेड सामान भी कहै छै
से तऽ छैहे ज्यादा रेट भागि गेले ने सोना चाँदी के आ बियाह दान मे तऽ लोक के तैयो वियाह दान मे तऽ लोकके मजबूरी छै लेबे कर
नहि तऽ
आ तते बढ़ा देलकै हँ दाम जे गरीबके तऽ ओनाहो मारल जाइ छी आ जे बिजनेस करे छी ओतऽ किछ प्रोफिट देख ते अपन तखने हेतै ने किछ फायदा तऽ ओकरा चाही
हम तऽ अपन हसबैंड वला ओहिमे कऽ लेलियै मतलब कर देलियै ने ओहि मोबाइल में
अच्छा कऽ लेलौं न
हँ तऽ बादमे अपन ओ तऽ बात करथिन नहि तऽ हमही अपन यूज कऽ लेबै
उहे बात करथिन हुनके बात करे के छै ना
अच्छा कहबै अपन कलैके लेल ओर की
हँ हुनका कहबैन बात कऽ लैल जे मतलब अहाँ जे आदमी से बात करबे जेकरा लागी एप रहतेन फॉर्म भरने रहत ते ओ अहाँसँ मतलब बात करत
हाँ हाँ से तऽ बुझल
से छै अहाँके तऽ सभटा बुझले अहाँ तऽ पूरान यूजर भेलियै
ह्म नहि मतलब हुनकर बहिन छै ना हुनका कहबै जे अहाँ अपन यूज कऽ दियौ ओ बात कऽ लेथिन मोबाइल लऽ लेथिन अपन बात कऽ लेथिन केकरो केकरो से
हाँ हाँ हुनकर भेलनि टास्क कम्प्लीट केलखिन अहांके ननैद
कहाँ भेलै पूरा ओकरा
आब धीरे धीरे भए जेतन पूरा
हँ तऽ कहबै काॅल करू
समय लगैत छै ने आइ भऽ रहल छै तैयो कार्या पर गप ई बे बीचमे नेटवर्क वला दिक्कत जे कऽ देलक ने ऊपर आ पैसो नहि देखाई छै अखन
नहि देखबे छै जेहो पैसा देने छै सेहो नहि देखबे छै
सेहो नहि देखबै छै एखन पता नहि ओना ओना तऽ तीन तीन दिनपर आबि जाइत छलै पैसा लेकिन आब एहि बेर जादा आदमी जुड़ गेले ने तऽ अशर भऽ गेलै आ किछु एहन भेलैय केम जे अठारह साल से कम उमर के बच्चा सेहो यूज कर रहल छलै
आ एना जे नहि जे देखबै छै नहि अबै छै ने तऽ नहिक आदमी सब सोचे छै धुर पैसा बने सब ठक रहल है हमरा
हँ नवका आदमीसँ
हँ जे जेकरा सब कहब कहै त अबै छै नहिे ठकैया
हँ हँ से तऽ छैहे लोकके भऽ जाइ छै ने कनी गलत फहमी सएह हमहुँ कहलियै पाइ तऽ देखाई छैहे ने जे लोकके जोड़बै मानि लिअ कहबै जे जुड़ू ओहि ऐपमे तऽ लोक आ एकटा अथिए लऽ कऽ करतै ने किछु फाइदा रहतै तखने ने मानि लिअ हम ओकरा कहबे जे ई एप से अहाँ के मिल रहल य एते अर्निंग भऽ रहल य
ओहना ओ देखते कुछ तबने कहते तऽ की हँ तऽ देख खाइए नहि रहल छी
हँ कहलथि हेँ जे नव यूजरसभके छै नव यूजरसभके देखेतै हम कहलियै फोन फ्रेंड वालला टास्स भेटतै तखन ने देखेतै ओकरा
हँ
आ ओ अहाँ जे खोललियै हे अपन हसबेंडके नामसँ तऽ ओहिपर बात करबै ने ओ अहाँके जिनकर फोन फ्रेन्ड चालू भऽ गेल छनि हुनका कहबनि ओहि नम्बर पर
त में चालू ह पल होते तऽ करबा देना
कोन
मे तऽ फॉर्म भरेबे केले तऽ चालू होतै तब ने
चूलू वाल ओहि मतलब नहि छै जेकरा दोसर मे चालू छै जेना अहाँके के मोबाइल मे चालू छै ने फोन फ्रेंड वाला
हँ
ओ जे करतथिहि पर फोन तऽ अखन ओहि परर गप भऽ सकैया जखन अहाँके ओहिमे आबि जायत तऽ अहाँके अपन टैक्स पूरा करबाक छै दुनू अथी फायदा तऽ दुनू दिशसँ छै ने
ओहो
से नहि बुझल यो आहाके तऽ अहाँ कॉल करबै तैयो मिलत आ ओ करतै तैयो मिलत तऽ पचास टा केना पुरतै
तऽ हमरा लागल क जे जब तक ओ टास्क नहि देते करय लए तब तक नहि हेतै
नहि नहि से नहि अहाँ कॉल कऽ सकैत छीियै अगर अहाँमे फोनवला ऑप्शन अछि तऽ
अच्छा
हँ सएह छै हमुह बैसल छी अभी हो ज पता न इंगलिश कहिया खतम नहि हम तऽ नास्ता केने रहौ भोर ईगलीच कहिया खतम हेतै जे दिक्कत छै
हँ तब अहाँके की सब कम्प्लीट भऽ गेलै
हमर भऽ गेल सभटा कम्प्लीट
पूरा चारू
तीन टा हँ तीन टा एखन तक त चारू कतऽ
चारि रंग के छै न
सुनैवला बाँकी छै ने हमर
अच्छा कते आबि गेलै टोटल
कथी
पैसा
कहलो तऽ तीन हजार तीन हजार ठकुआद ओ मे बंन्द कऽ देलकै ने अखन तक ओ वालला तऽ एबे ने कयल हे
हूँ
ओ जोड़े वाला जे अछि
कथी जोड़ैवला
ओ जे लीख कर देलिए से वला
अच्छा तऽ हमरा जे ई भऽ जेतै छब्बीस गो कॉल कम्प्लीट
हँ
तऽ दोसर टास्क अपने आप आबि जेतै ने
जहिया टाक्स देल जेतै तहिया जे सभके देल जेतै ने जे ओ ग्रुप मे जुड़ल हेतै मानि लिअ जेकरा अहाँ सबके हम चालू करबे ने हेबै तकरा सबके जेहा टाक्स देब जेते तहिया हय अथी मतलब नया टाक्स अहाँके देल जायतू
अच्छा हँ तऽ ओहि ने मतलब अपने आप आबि जेतै ने
हूॅं
छब्बीसे गो कॉल करैके दै छै ने
हँ छब्बीस सत्ताइस अठाइस एकटा कॉल अहाँ बचाने के छै बस राखब जाहिसँ अहाँके दोसर आदमी कॉल कऽ सकय
हमरा सबके तऽ एकटा कॉल अहाँके बचा कऽ रखैके अछि जाहिसँ अहाँके दोसर आदमी कॉल कऽ सकेै
तऽ मतलब उठाबे बला
हँ उठाबै बला
उठाबै बला तऽ बहुते छै अभी बच्चल
हँ तऽ अहाँकेँ उठबैवला कॉल जे करत ने आदमी अहाँ कॉल उठायलो करियौ बस कॉल करैके नहि छै उठबैयओ के छै कॉल
हँ तऽ हमरा एनी आब ई लगा कऽ तेइस गो भैए गेलै तीन गो रहतै आरो आ मे ऽ कै गो तऽ फॉलस छै
अच्छा नहि नहि से फॉल्स वाला तऽ नहि जोड़त
हू जीरो
तऽ अहाँके एखन तऽ कतेक भेलै मतलब पूरा
कॉल कि उठबे बला लगाक पैसा पाॅंच सए नब्बे रुपआ
पाँच सो नब्बे भेला एखन एखन ओर हैत उठबे किया नहि छिय कल जे करए सेहो उठाबे के अछि
अहाँ करबै हमरा फोन तऽ ने उठेबै
अच्छा अहाँके ननईद लगै छै ने खूजलक
हँ तऽ हुनकर कनि नेटवर्क गड़बड़ छलै आइ कहबै की करू उनको छलै कनि एगो खुशखबरी होयवाला से की कहू तऽ कते काम धन्धा ओ करे लगले ने भ गेलै दिक्कत
ओ
कहै छलियै आठ दिन नओ दिन भऽ गेल छलै कहै छले जे आराम से रहूँ नहि एतै कपड़ा लता धो दा करू आइयो खूब कपड़ा धोलखिन ओकर डॉक्टर छले कहने तीन महीना रेस्ट करेेले पूरा फुल बेड रेस्ट पहिलो बेटी भेले ने तऽ ओकरा रेस्टे भेले तभिए भेले एहिसे पहिले कए बेर एना भऽ गेलै गड़बड़ सड़बड़
अच्छा
बौआ बेर मे रेस्ट केलकै तऽ ओ ठीक ठाक रहलै आ एहो बेर देखियौ काम के ततेक करय लगलखिन ना आ हुनकर बर रहै नहि छथिन घर पर ओ तऽ विदेश रहै छथिन
हाँ हाँ
छेलखिन आब ओ जे चलि जेथिन बस साल दू साल के बाद एथिन बउओ नम्हर भऽ जेतै चौथा साल ओकर चढ़ि गेल छै
अच्छा भऽ जाय छै लोक के मोनमे बड्ड तकलीफ भए जाइ छै
एतेक कहै छेलियै कि नहि काम करू नहि काम करू तैयो करै छेलखिन वैह सबके कनी हुनका टेन्शन भऽ गेलै
हँ भए जाइ छै लोकके अपना कनी मनी भऽ जाइ छै लोक केँ
नै तऽ
बड्ड मौनमे दुख होइ छै ओना
हमरा तऽ ततेक गुस्सा आबै छलै की कहू
आब अहाँ समझेबे करबै नऽ
ओहे नऽ एते कहै छेलियै कि बाबू हे राजा हे नै धो धा करू कपड़ा एतै कोन जरूरी छै तऽ भाभी बौआ सुसू कऽ दै छै तऽ की भऽ गेलै धूप मे कनि सुखा दियौ दस दिन महिना दिन कनि की करब दिक्कत सिक्कत कहलियै दस दिन महिना दिन कनि दिक्कते सिक्कत से रहि लिय की
जे चीज अहाँ के खरापी करत से काज किए करत जेहन अहाँ के डॉक्टर कहि रहल अछि
फर्स्ट टाइम छेलै तऽ अहाँ के मालूम नहि छेलै अहाँ के तऽ मालूम छेल सबटा बात कि हमरा एना भऽ जाइये
हँ